काज नइ चली
हँ
हँ अहाँ सब
हमहु सब ठीक छी बुच्ची
बुच्ची ठीक छै बौआ की करेया
हैया ओ सुती कऽ उठल हन अखेने नींद के नहि पूरा भेलियै हन तऽ बच्चा सब ओहा होइ छै नींद नहि पूरा भेल तऽ लाइट कटी गेलै तऽ कनिते उठलै चुपे हँ
कनिते रहत राति तक जाबैत सुतत ता
ओह नऽ तन फेर खाना की
हू
हम तऽ चाहै छीयइ दिनक दूध कऽ आब छोड़ा दिय नहि दिय दू टाम बिते कनि राइत आ भोर मे सुतले मे
हम तऽ दूध रोटी दै छियै दूध पीबमे बड भोरो क और साँझो क बड ड्रामा करे छै दूध पीब म
ह हमर स दूध नइ छोड़ै छै चाहै छै चाहै छी छोड़ा दिअ उम हमर अपन दूध तऽ कहियो नै पिलकै डेली बाहरे कऽ पिलकै
नइ तऽ ई दूधक दूध पिबैमे बड ड्रामा करैत छइ दूध रोटी दै छियइ तऽ खा लैत छइ
नीके यने हम छै हमर त खेनाइ खाय ले चाहते ने जे मुँह मे रखने रहल मोबाइल देलों तऽ एक घंटा डेढ़ घंटा लगैत रहय छै खु आबे मे
मोबाइल दा दा क हम तीनू टाइम खुआबै छियै ओकरा
नइ ओतय रहै छलियै दिल्ली मे तऽहिना करै छलियै यानि भोर के ज सुतले मे बच्चा भेर रात क भुखाल रहै छै ने
तऽ अपन दए देलहुँ सुतलेमे छ बजे देलहुँ फेर तहन अपन तहन तइके बाद खाने पर रहल अपन रातिमे सु त लागल तहन कनि देलो ह
से नइ पीबै छै ओना भोरे उठ ओतऽ उठै छलै तो ओकर आब छोड़ि देलियै सुबह सुबह कनी दूध दै छलियै दलिया द दै छलियै नाश्ता मे बच्चा सबके आ फेर तकर बाद खाना बनत चावल बनत त दाइल भात द दियौ घी भात दऽ दियऔ तब खायत अपन दूध रोटी छै से सब आब दलिया आर छोड़ि देलियै तऽ आब दूधे रोटी भोरो कऽ दैय छियै आर साँझो कऽ यदि फेर भुजिया रोटी रहल तऽ सेहो खाय छैय पराठे रहल
नइ हमर ई नइ छी जेना राति कऽ एतऽ तऽ रहै छियै तऽ ओतऽ मतलब लंच बनल रहत तऽ भोर कऽ देय देलहुँ दूध वैह मे लंच तंच बनेलु आ फेर नअ बजे करीब मे रोटी कनि मनि खुया देलहुँ फेर बारह एक बजे देलु भात बनेलु ओकरा ल कनि तखन से देलु फेर उठल तहन दूध रोटी देलु फेर राइतमे तऽ ओतऽ चावल बनय छैय तऽ फेर ओतऽ चावल खुएल ओतऽ मे ज्यदा खानेपर मे कोशिश करै गाँव घरमे नय भए रहल छैय पता नइ
नइ नइ ई तऽ दूध दूध पिबैल नय चाहै छैय आ मोबाइल धरा लियै तै दिन स कनि कनि खाइतो छैय नइ त नइ
ओंय दूधो दूध देबै तऽ पीतै लेकिन हम चाहय आदत दूध के धीरे धीरे कम करयके
हँ नय दूध रोटी देबय तऽ पेट भरतै ने ओइ स
हँ सेह छै राइत कऽ एतऽ दैय छियै दूध रोटी फुला के रखने रहो कनि पहिले ओकरा गुड़ि देलौं पूरा पूरा अथी लिक्विड क बना देलोह आ चमच स दने गेल
नय हम तऽ गुड़ि दैय छियै हाथे से खुआबै छियै
नय ओ ढेकरी जेकाँ रहतै तऽ ओ नय खेतै मुूँहमे दबने रहतै से छैय ने गाल तर म
रोटी बनल त दूध में दय देलौ फुलयले अपन गुड़ि दियौ खुआ गेल अगर दूध रहितै त ओकरा चम्मच से पिया दितियै एहठा तेसँ खाइत छै नै तऽ से सब धीरे धीरे आदत लगेबै एना मे गुड़ि गुड़ि क खायत तऽ नीक रहय छैय बच्चा क अपने स दय देबै भात ते दैबय नूने तेल देबय त छिट छिट क खायत कहबय खो बौआ खो
बिस्कुट ओ सब खेतै अपने सँ लेकिन ई भात रोटी ई सब जे कहबै ओ सब किछु नै खेतै अपना स
नै त हमर त बिस्कुट नै खाय छैय कुरकुरा देबय त कुरकुरा खायत बिस्कुट नै खाय छैय
हँ नै बिस्कुट अगर भोरक एतऽ माँ दैय छैय तऽ बीस उर दूध देलक तऽ डुमा डुमा क खेलक नै तऽ ओ मिलाइयो क चमच
हम नै दैय छीयै बिस्कुट ओई दुआरे दूध रोटी देलौं गैस तैस बना दैय छैय दय दैय छै एक तऽ खाय नै छैय दोसारा पेट मे धरितो छैय तके बाद हम इ नै दैय छियै घरे के जे रहल खाना
कहियो दिल्ली मे किछो नै ओतऽ किछो नै होय छलय एतऽ गैय ज्यादा की भय गेल दय दैय छै पाँच सौ
हँ तऽ ओहे बिस्कुट सब नै राति तैक हमर दूगो रोटी रहि गेल रहत ओकरे राखि कऽ करम दूध कऽ केऽ तोड़ि कऽ दैय देलौं फूलि गेल आ नै तऽ भोरे उठि कऽ बना देलौं आ दूगो डेढ़ गो रोटी खुआए गेलौं तऽ आरामसँ खेलैए कोनो नै आ जाय दिनाके किछु अल्टर खाए लेलक। खालिये पेटे तोऽ गैस बना दै छै खेनाइये नै खायत तहन।
हूँ गैस बना देैय छैय हम दवाइ रखने छी पहिले दोकान नहि ठीक केलक आब किछो होय छैय तऽ माँ सब कहै छैय दय दही एगो मुना अरे आब गैस के दावइ के आदत लगेबै तऽ हर चीज मे खुब दाय छैय।
बुच्चीक। बढ़ गैस बनै छलै बढ़ गैस आब कम भेलै हं। धीर धीरे कंट्रोल खाइ मे लिमिट। कुरकुरे खाय त पाननि दै छलै सब किछ खाय लै छलै भात रोटी खाइ नै छल। नीक जेका। सबटा बंद केलौं एकरा आ बच्चे स एकरा गैस बेसी बनै छै।
हैया छियै। हैया छियै गै हैया छियै आ न नेट बर गोल भए जेतै रूम जेबै तऽ।
आ देखलियै अथी ग्रुप मे मैसेज एले हटा लेल
फेर डिलीट कए देलकै एतेक देर थोड़े नै गेल हे तायऽ। किछ अब चमारे ओकरो नीत तु ओ के रोल लग छिहत्तर छलै कि सतहत्तर हया छियै आउन
डिल नितु के अठत्तर छै
अठहत्तर छै हैया रौ।
हुँ
बौआ। चाचा हाँ।
ओ पचहत्तर गो लड़का के छिहत्तर एगो लड़के के छै।
हाँ
नै एल हेतै पैसा दुआरे नहि बुझलियै ए बाद मे मैनेज मुनि के लेते।
हाँ हाँ।
के ओकरा सबसँ झझट झ के झझट करत ओकरा सबसँ।
ओ।
हँ। बाप रे मम्मी भैग गेलै
ककर।
आवाज नै छेलैय एकर मम्मी भाइग गेलै
कतौ जेेंन इजाम भेलै कहि तहिास से एकरा होइ छै की भए गेलै ह तत के के केऽ करै छै
अच्छा अहीं लग महहिना तऽ हम ओहि दिन गेलियै तऽ खेलाइ छलै बड़ सुन्दर राइत मे कहै छै। तुम छोड़ के गई न कोलेज में तुमको बहुत पिटाई करूंगी। ये तुम्हे बहुत याद आरही हैं। हँ बहुत याद आरही अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना मुझे अपने साथ ले। ले करजान ठीक है ले जाउगी।
ह ई तऽ तते कनै छलै माँ कतऽ गेलै माँ। ओतऽ मैर हिन्दी बजै छलै आब एतय गाँवमे झ हमस नया नया सिखलकै। तऽ मैथिली हिन्दी फेँट कऽ बजै छै
हँ तऽ फेर ओतय जायत तऽ सीख जायत हमर बुच्ची ओतबीटा छलै। पूरा ओतय हिन्दी सीख गेलै आ गाँव एलियै तऽ कतेक हिन्दीए बजबै ओकरा से। बजाइए जाइ छै मैथिली तऽ आब मैथिली सीख गेलै।
गाए जकाँ होइ छै तऽ अहाँ एखन जेबै न दिल्ली।
आब कत जेबै एखन आब सीटेड छै ई छै फेर बियाह सब ठीक। होइ छै बिआह सब ठीक होइ छै कतऽ जेबै। तहियो तऽ जाइ छियै ने तऽ। हमरा गाँव में बड नीक लगेया ओतय से नीक एहि दुआरे ओतुका सबसे बेसी। कसन कसन रुम रूल अल्टर छै बुझलिये सुबह के नाास्ता बनाथुन दिन के लंच करैल रायत के खेनाइ बनाऊ
निश्चित नओ बजे चैल गेल ऑफिस तऽ नि सु रहू ताहिके बाद साँझेमे बनाव तहन जे बना लिय तहने बना लियअ अपन ल
हाँ ओ त एगो भए गेल एहिमे सबस बेसी दिक्कत एकरा भ जाय छै बुझलियै खेलई तलाई मे सब कीछ मे आब दोसर एमे बगल‌ मे मकान मालिक छै तऽ चैल जाइ छीयै न‌ओ कनि बुझलियै कनि केहने ए दिन टाइप के छै मतलब नीक देखै ल नै चाहे छै ओकर अपन पति संगे झगड़ा भेल छै सलाह ओह रहै छै झगड़रा भेल छै तऽ हमरा सभकेँ तऽ देखत हर घड़ी ओकरा अथिए होइत रहत केना हेत जे केना ओकरा सभके घरमे अथी होय ई जे हमर बुची जे ओकरा घर जाय से ओकरा मुँह मे ओंगरी हेनाइ तक सीख खे देलकै हरदम मुह मे ओंगरी लए क दाँत कटैत रहै छलै मुह क हाथ क
आ हँ ओंगरी से मु स दात क पेर क क हाथ के एकटा नय रह दय छलै आ हरदम बजा के लेके चैल जाय छेलै तऽ दऽ खेलाइ त किछ सामान छुतत तऽ बुझिते छियै कहै लए तुरत ये छुल य ई छुल एलाय तमाशाइयो छेलखिन आ एकरा खेलाय लए हम देबै कतह कतबो छीये बच्चा घर म त एके घड़ी खेला जे घरमे सभटा सामान उझैल देतैय हम उठाइए लेब तैयो कैए घाड़ी खेलेतै बच्चा तहिसँ नीक हम आइब गेलौ
हम नै आदत खेल कीऽ होई छै ओत रूमे मे रहे छै बौआ अपन ओत दूगो रूम यै रूम सब ऊपर ऊपर फ्लैट पर रहै छै सभ और सब त ब्राह्मणे छियै त ओकरा मतलब जे अथी नै रहे छय फैमिली वाला नै रहे छै उनियै रहि जाइ छै तऽ अपन खेलेलक ओइ केँ जादा
नै तऽ एकरा की करैछि बन्दे रखै छलियै आब गेलियै तऽ नै भए जाइ छै नया नया बजा बजा कऽ बच्चा कऽ तऽ भए जाइ छै एगो ओकरो बेटी छेलै तऽ चैल जाय ओ किछ छुइले तऽ तैयो लऽ बच्चा कनि दिक्कत भए जाइ छै अथी लाइग जाय यै नै जा दै छै आ छै कनि बच्चा बुझलिय लुच लुच करे वाली
हाँ अंचु यैहो बड़ पातर पातरो ब हम कहै छी हमर बौआ हमरो बौआसँ बहुत पातर छ
बड बदमाशी करै छै दुर्गा पूजामे गेलियै न एब्रो बनबै लऽ बुझलियै से एकरा ओत हम एब्रो बनबेै तते लुच लुच केलकै छु छा घर पर अबैत देरी एकरा एते मोन खराब भऽ गेल न जे नज़र लाइग गेलय जेकरा हम तत ओइ दिन तहन मतलब कान अपने दू दू घंटा तीन तीन घंटा तक कैनटे रहै गेलै तहन एगो रहै छलखिन से नजरि उतारलखिन तहन जाय कऽ काम भेले तहन दोसर एगो मंदिर मे जय कऽ नजरि उतरबेलौं लुचलुचा बच्चा छै ककरो घर मे शान्त तनी अच्छा किछ छूते तऽ गाँव नै छियै अहाँ बर्दाश्तो कए लेबै कनि अपन लोगे छै त आ दोसर ओसभ त ओहिने लोको छै ये छूलिया वो छुलिया तय स नीक कहले न भा चैल जाय छी
हमरा सभ केँ तऽ ओतैहिए नीक लगैए गाँव में र्ने नीक लागैए
नै तऽ एतय नीक लागैय आब ओतय अल्टर छै सभकिछु हमर अल्टर भए जाइ छै आब एक बजे तीन बजे खाक जाउ एक से दू बजे तक तीन बजे सुतू तऽब नै किछु तऽ पाँच ओजते बाजि जाइ छै सुतिते सुतिते सब किछ अल्टर छै
हे सब किछेके छै यानि पढ़ैयओ कऽ टाइम निकालै गाम हमरा बुते नहि होइए
ओतय निकलै छै पढ़य कऽ टाइम ओतय निकलि जाइत छै लेकिन ई जे छै ने ओ बड हरान करैत छै हमरा अगिल परर बड्ड परेशान करैत छल लोक ई कॉपी लै कऽ भैइग जैत कते पेने के बल उड़ा देत आब टेबल पर एखन हम टेबल पर बैसेबै पढ़ै लए
हँ
तऽ आब ओ टेबले पर उएह खाली ते टेबल केँ अन्दर घुस कऽ टेबर पर बैस कऽ बुझलियौ तऽ कखनो कालके बैसलहुँ राइतके कखनो काल क बैसै छियै ओ सबसँ पहिे उएह आबि कऽ बैस जाइ छै बिना टेबल के प कनि पीठ दर्द
हँ तऽ बुक देखबो नय करै छी
नइ एखन इ वला क्वस्चन देखबै ने कनि क्वस्चनटा देखे छी देखबे ए बेर लि खबे अपने मोन छै तर कॉलेज से त आधा मार्क ऐबै करते हमरा आ बारह स प
एकटा त ई क कहि रहल छियै कते
हँ आठ सौ मार्क एल रहौ ने अगला बेर
हँ
आठ सौ पर आयल रहो ने बारह सौ पर फर्स्ट डिविजन छै कोनो अपन भेर देबै आ जे देते मिला कऽ भैए जेतै
दुनू मिला कऽ देत न